चल भेण।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, कीअं आहियो?
कीअं आयो? मां बढ़िया, तव्हां ॿुधायो बस
मां बि सुठी आहियां। ॿिया ॿुधायो, तव्हांजी कीअं हले ती सभु?
बसि-बसि लाल साईं जी महिर आह। सभु कुझु सुठो हले थो तव्हां ॿुधायो तव्हांजो हिते सभु सही आह।
हा हा मुंहिंजे हेॾे बि सभु सही आह, सभु सुठो आहें।
शादी थी वई तव्हां जी?
हा मुंहिंजी शादी थी वई आह, मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि।
अच्छा।
मां
ॿारन मुंहिंजो हिकु जो मतलबु स्कूलिंग हले थी। और हिकु जो कॉलेज वग़ैरह सभु थी वियो आह, बिज़नेस में ध्यानु आहे हुनजो।
धीउ आहिन, पुट आहिन, तव्हांखे?
मूंखे हिकु धीउ आहें, नंढी धीउ आहें, ऐं वॾो पुटु आहें।
अच्छा, अच्छा त धीउ, मतलबु नंढी धीउ छो कयो?
छा मतलबु?
अरे कुझु न कुझु न
न वॾो पुट आहें। हुनजो पढ़ाई वग़ैहिर थी वई आहे, ए हो पांजो बिजनेस में ध्यान आहें हुन खे लिये, बिज़नस संभाले तो ॿुयो छा?
वाह-वाह ॾाढी सुठी ॻाल्हि आह।
हा-हा। ॿियो ॿुधायो तव्हां जो होॾे मौसम अॻे वठी कीअं आह।
बस। त अॼु गर्मी आह, अञा बारिश थ्याहिन्न स्टार्ट थी आह।
जी, जी।
बाक़ी ॾिसो।
ओके न मुंहिंजे हेॾे त अॼु बारिश न थी बट कल रात ताईं त थिए पई
अब अॼु त बारिश न थी पर मौसम ॾाडो थधो आ भई
मुंहिंजे हिते ॾींहं में उस हुई ॾाडी भयंकर ॾाडी भयंकर हुन जे पो छा चइबो आ हिन टाइम
हुं
अरे शाम जो हेते हुयो
हुं हुं
की शाम जो हा शाम जो लिटरली हिक महज सेकेंड समझी वठो बिलकुल महीन वारी बूंद न हूंदी आ जेकी ॾाडे धीमे धीमे किरदी आ हो समझ वठो अध मि लाइक थी हूंदी
अच्छा अच्छा
हुनजे पोए न रात जो हिकदम सां ॾाडी जोर सां बारिश थी लेकिन हू बि पंज मिंट लाए बस
अच्छा अच्छा न असांजे हेॾे त अॼु उमस हुई मतलब हे हुयो हलकी फुलकी हवा हले पई पर उमस हुई बट हे आहे की हा अॼु थध लॻे पई पता न छो
अच्छा अच्छा
हा मतलब अॼु गर्मी नथी लॻे पई थध लॻे पई
हुं
हुं हुं बाक़ी त सभ ठीक आहे हुं अब ॾिसो मौसम कल कीअ रहे थो न रहे थो
हा
हुं बट हे आहे अभी सावन जो महीनो आए पई न पई स्टार्ट थी वयो त ॾिसो था लॻातार बारिश पवंदी आ रात ॾीह
हा हे त आहे अ सावन खा स्टार्ट थियो आ। खाली बारिश स्टार्ट थी आ
हा मतलब बारिश स्टार्ट थी वई आ त सावन भी स्टार्ट थी वयो आ हिक तरह सां ॾिसो हे वेदर त दिखारे थो की हा पहंदी बारिश वगैरह थिंडी हा न
हुं
हुं हुं ॿियो ॿुधायो ॿियो। तां छा कंदा आहियो मतलब तवां मेरिड आहियो या अनमैरिड आहियो छा
अ अरे मुंहिंजी शादी खे त ॾह साल थी विया आहिन
अच्छा तांजी तांजी इहा ॿोली सां लॻे नथो तांखे ॾह साल थी विया आहिन
लॻे त तांजी ॿोली सां भी न छो त की तवां जा ॿार बिज़नेस संभालिन पिया
न न ठीक आ। मां मञा थी तांजा ॿार कहिड़ा आहिन ॿार केतरा आहिन
ॿ ई आहिन बस
अच्छा पुट धीअ न, केतिरा वॾा आहिन
धीअ आहे नंढी नंढी
ननी ननी धीअ आऐ ओके
त ॾहई सालु थिया अच, ॾह सालु में केतिरी वॾी थी अची वञदी।
हा फिर बि केतिरी नंढी आहिनि।
की अठं सालु थीया आहिनि, ज्यादा?
छा? हलोअ
ह हा
हा ताहांजी आवाज़ ॾाढी परे सां अचे ती न।
चवां ती हिकु अठ साल जी आ, हिकु चार साल जी।
अच्छा अच्छा फिर त ॾाडा नंढा ॿार आहिनि तहांखे।
हा त ॾही साल त थिया आहिन शादी खे, त ॾह सालु में अठारहें सालु जो ॿार थोडीअ। अची वेंदो
हूंम न न तांजी ॻाल्हि त सही आहे।
तांजी शादी खे त ॾाढा साल थी विया हूंदा?
हा हा हा मुंहिंजी शादी खे ॾाढा साल थी विया आहिनि।
केतिरा सालु थी विया आहिनि?
अभी हे नेक्स्ट ईयर पंजवीह ओर थी वेंदो असांखे।
त तव्हांजो पुट केतरो वॾो आ, जेको हुनजी पढ़ाई कंपलीट थी वई आ, बिज़नस संभाले तो?
हुन पांजो ग्रेजुएशन कंपलीट कयो हुनजे पो बिज़नस में हली वियो आ।
अच्छा पंजवीह साल में, के ॿई ॿार आहिनि।
अच्छा चोवींह साल जो आहे मुंहिंजो पुट।
अच्छा
हा हा त ॿई ॿार कदम अ पो पर केरु कीटी थोडी न ठाईंदो।
हो धीअ केत्री वॾी आ?
धीह अभी वो ट्वेल्थ में आहे।
ऐज?
ऐज हे ई अठारा हे
हेतिरे सालनि जो गैप छो कयो तां?
अब हे प्लान न हुयो करणु जो। थी वियो, त छा करे सघंदा आहियूं।
हिय कीय थी वयूं?
हा थी वयो हा चयूं जेको अ ह झूलेलाल
हीअं हीअं न थींदो आ, हीअं न थींदो आ।
अब होयो लिखियो हुयो असांखे की हिकु धीअ बि थिय। त थी वई असां त सोचियो पिए बसि थी वयो लाईफ सेट आहे छा करिणो आ। ॿिया ॿार करे करे, त थी विया त थी विया।
हूं
हम्म ॿियो ॿुधायो?
ॿियो बसि हले ती ज़िंदगी।
हूं हूं हलो सुठी ॻाल्हि आहे, हीअं त सुठी ॻाल्हि ह ज़िंदगी हले ती त। ॿयो, तहांजो ॿयो छा प्लान आहे, अॻते छा कयो था मतलब? कल जो, छा शिड्यूल वग़ैरा आहे तहांजो?
बस, सुभू उथदम मां हे कंदम वापस अंदर थींदम फिर सुम पैंदम।
अरे, हा, छा ई चां। अरे यार, हूं हूं, हूं
हूं ॿयो ॿुधायो, ॿार कीअं एन तांजा?
मुंजा ॿार त सुठा आन।
त शादी वादी करायो उनन जी।
अब, अबी त बिज़नस में लॻयल आहे, पहले हुनखे सुठे सां बिज़नेस पूरी जिमेदारी खणण अची वञे, हा न? हुनजे पो कराईंदम। अब चोवीह जो आहे, अब हिक साल बिज़नेस खे हैंडल करण सिख सिखी वनें, हुनजे पो भाई। कोई कै, न धीअ खे मां खणी करे ईंदम अगर पांजे घर
तां न, तांजो पुट खणी करे ईंदो।
हा, पर हुनखे अचणो हुजे न, की हा मूंखे कीअं पैसा कमाइण, भाई। पैसा बि त इम्पोर्टेंट आहे न इम्पोर्टेंट आहे, अॼ कल् जी छोकरयूं आहिन त ओ ॾिसदी न, की हा, हो कमाईंदो आहे, न कमाईंदो आहे की पांजो पी कमाए तो, हो बस पुठते पुठ्ते लॻयल आ।
हे ज़रूरी आहे न की हुनखे बि अच
तां ॾिसयो हो, पांजी शादी में हे सब?
हां, छा?
हे सॾी सैं, तां पांजी शादी में ध्यान ॾिन्यूं हुयूं?
उहोई न मां न ॾिंन्यूं हुयूं न, इन कांण त मां ध्यान ॾियां ती न की भाई कोई छोकरी ईंदी त, हुनजी लाइफ सेट हुजे न।
हूं हूं
छोकरे खे, ज़िम्मा, ज़िम्मेदारी खणण अचणी हुजे।
सही ॻाल् आ।
हूं, हे सभ ज़रूरी हूंदो आहे, अॼ कल् जे टाइम ते।
हूं
हूं, त अब एक साल हो पांजो कमाइण सिखे सुठे सां। हुनखे समझ में अचे की हा अगर पी पुठ्ते हटी बि वञे तो, हो पाजे पाण संभाले सघे।
हा, सही आ, सही आ।
हूं, हूं हूं बाक़ी त सभ ठीक आहे, तहां ॿुधायो?
बाक़ी त बस ज़िंदगी हले ती, रोटी पाणी ठायूं ता, कमायूं ता, खायूं था। खेॾूं ता, घुमूं ता, नचूं ता।
हूं हूं न न, ॾाढी सुठी ॻाल्ह आहे, ते ॾाढी सुठी ॻाल्ह आहे। राधे राद
न कयो
हा मां बि पाहंजी लाइफ इंजॉय करदी आहियां इअं न आहे न इंजॉय करदी आहियां।
अच्छा सही ॿुधायो?
हम्म हम्म ब्यो छा
हम्म
अभी बि मां प्लॅेनिंग कयां थी कि हा मूंखे अ केर ॾे ॾेमतलब पहान्जे शहर सां न बे शहर वञणो अचणो हुजे त मुंहिंजी हिय प्लेनिंग थे ती की मूंखे अकेले ट्रेवल करणो आहे त या
अच्छा
हम्म
न न सही आ सही आ भईया सही आ ॾाढो सही आ
हम्म अकेले ट्रेवल कयां अकेले घुमी सघां न?
लेकिन हे आ कि अॼुकल्ह जहिड़ो माहौल आ त माण्हू कंहिंन सां गॾु ई वञे त ई सही आ छो कि अजकल्ह गॾ में भी माण्हू सेफ न आहिन लेकिन गॾ में फिर भी थोड़ो सो सिक्योरिटी हूंदो आ।
लाए हो तॻ
न मतलब हेअ सॿ सुठो आ कि सही आ मतलब माण्हू पाहिंजो सेल्फ डिपेंडेंट थिए लेकिन अॼु जे माहौल में मूंखे लॻंदो आ सेल्फ डि डिपेंडेंट थियण सेफ ई न आहे
बट मूंखे लॻंदो आह अगर तव्हां डिपेंड आहियो औं अब हुनखें अगर टाइम ई नथो मिले तव्हां घर में पयो रहियो हिन खां सुठो आहे कि पांहिंजे पाण अकेले निकिरो घुमी फिरी करे ऐश करे करे अची वञ
क्योंकि अगर तव्हां इंतज़ार में वेठा रहंदव त वेठा रहजी वेंदव कि हा हिकु डीहुं वहंदम त हो हिकु ॾींहं वहंदम न बस मूंखे अपडेट पांहिंजे पाण उहो करिणो आहे
अभी हिकु ॾींहं जो इंतज़ार करंदी रहे आ और वेठी रहे आ छा फ़ायदो, हिन खां सुठो पाण निकुर वञ घुमी फिरी करे हिकु नाइट स्टे करे लखनऊ में हुनजे पो घुमी फिरी करे अची वञ वापसि नेक्स्ट डे हम्म हम्म हम्म त मुंहिंजो त हे आहे कि हा वेही छा करणो आ वेही वेही करे छा करणो आहे न हिनखां सुठो आहे कि माण्हू खे वने घुमी फिरी करे अचे।
ह ना म उम्म मां मां वई हुयमि जीअं अकेले मूवी ॾिसण त मज़ो आयो मूंखे ॾाढो ई मज़ो आयो कि्लप ॾिसंदाउ
सही आ
हम्म पांहिंजो जेको मन हुयो मां ऑर्डर कयमि अची वियो बढ़िया खाधो पीतो ॾिसयम मूवी ॾिसयम, पांजा हली आयम शॉपिंग वग़ैरह करे करे।
न सही आ, सही आ ॾाढो सही आ।
हा, हेयड़ी त लाइफ़ आये न अजकल जी।
ॿियो छा, चार ॾींयन जी ज़िंदगी आ ॼी वठो जेतरो जियणो आ।
हम्म उम्म, अॻते जो छा ख़बर छा थेए छा न थेए।
न-न सही आ, सही सही आ, सही सही स
सही आ, सही आ।
ॿियो छा पाण पांॼी ज़िंदगी जिओ पांजे पाण खे ख़ुशिश रखो ॿियो छा खपेव। ये क्या आ रहा है?
हम्म हम्म, न-न सही ॻाल आ, सही ॻाल, हम्म ॿार पांजी लाइफ़ पाण जीयंदा, ॿियो छा। असां पांजी लाइफ़ जीयऊं।